ह। हैेलो। बनि गेला खाना?
नहि।
की सब चलै छै?
नहि-नहि
दाना बजे।
बौआ उठेबे बौआ।
हाँ जल्दी करू जल्दी, स्कूल जायके टाइम भऽ गेलै नहि।
हमरा त भेल निकलि गेलियै।
आँ।
हमरा त भेल निकेल निकेल गेयियै अहाँ।
नहि- नहि आब भैया लऽ कऽ जेथिन।
हाँ।
कै बजे क्लास कै बजे से चालु भ जाए छैय।
साढ़े अठ सए। क्लास के अंदर, आँ
खुशबू त सुतले हैत?
हूँ- हूँ ओकर तऽ एखन टाइमे नहि भेलनि। ओ अपन टाइम पर ही उठि सकै हइ, ओकरा आहाँ नहि उठा सकै छैय, ओना। अ अच्छा! आर आय त उपास छलऽ त, आ जल्दि खा लिअ।
नहि गेलियै।
उूँ।
एगारह बजस पहिले एगारह बजसँ पहिले नहि उठते।
हु।
आब एखन बौआके नास्ता बनैबै, तऽ फेर बौओ के उठियएबै, फेर तेयार करबे, फेर नो बजइ जेतै।
हाँ, टाइम तऽ तुरंत बज जाइ छैय। हूँ। बच्चा सबके तैयार करामे बहुत टाइम आँ
आधा टाइम होइ मे ओही मे लग जे छैय।
हुँ। कुन गाना सुन रहल छीय।
द देलियै है अपन गाना बजै छै।
आ।
खुब पसन्द
फेवरेट
हमरा पुरान गाना बेसी नीक लागैयै।
आँ
पुरान गाना बेसी नीक लागैएा
बढ़िआ ये। एखनके गीतसभ सुनू बढ़िआँ बढ़िआँ ब गीतसभ निकललै है।
मैथिली ठाकुरके नहि सुनै छियै। ओ अजीब तरीका से गेबो करै छैय। हं हमरा सबसँ बढ़िआँ नीक लगै हन माधव रायके गीत। हम ओकर गीत बहुत सुनै छीये, हं हुनकर गीते बहुत नीक जूली झा, माधव राय एखनो आयल छैलेना एकटा
उं
फंक्शन होई छै ने ओहिमे आबै छै।
ह हँ
के छै ने।
हाँ
के छै ने, हमरे सबके घर लग का छियै।
हं बच्चो सब आब गायके भऽ गेलै। नहि।
बच्चाके नहि पता अइछ।
हं जे शुरू मे जकर घरक निकल जाइ छै अचार लेबै नाना, नय आओर
सब बुझाइये घर शांत पूरा सन दिन की आइ हँ हुं
हॅं
बौआ के उठेबै
हॅं हमर ई निकलै छै घरस तखन ओ उठै छै। दुनू संगे उठतै न तऽ फेर ओ कहतै जे हमरा इसकुल लऽ कऽ चलू। हेले। पप्पा के ओकरा इसकुल पे एकरा जा कऽ बहुत मोन होइत रहै छैय बहुत। अपना इश्कुल से जदा उत्त कर
खेलऽवला कनि स्पेस छियै ने बेसी। हम देखै छलियै पाबेन सब कहिया कहिया खतम भऽ रहल छैय ह। अइबेर के पाबे न बुझेबे नै कऽ रहल छैय जे पाबेन आइब रहल छैय। कोनो उत्साह छैहे नै। की।
पता चल अहाँके आगे त चलू सेहो ह जे पै किंग करबै अहाँ जेबै नै
नहि एहन कोनो बात नहिन कोनो फिक्स नहि कने छै जेबे करै
हँ।
बहिन बहिनके यहँऽ तऽ जेनाइयो तऽ जरूरी यऽ।
छुटीयो लेते तब न।
हाँ सबसे बड़का बात हाँ। हाँ। अहाँ सिंगल नै जा सकी छी न।
हम वहां सिंगल ट्रेन से ने गे ली
अच्छा। नैअहाँ बियह कऽ- कऽ डायरेक्टली रांची शिफ्ट भेलया।
हाँ। चार दिन पर ग्रामीण चार दिन पर सवाल
अच्छा। ओय से पहले।
दरभंगा गेल छलै।
अच्छा। तऽ अहाँसबके बिहारी भेल फरमाश रहा जे कि अहाँके गाँवमे ने राखैके छैय या शहरेमे रहते।
पहिलेसै कते छैय।
आँय।
पहले से कता छलौ जे गांव में न
हाँ। मेय। हाँ। नै अखन हमर सबके गाँवमे जे बिआह होइ छैय सासुरमे हूँ। से पहिले फरमाइश कयल जाइ छैय जे बेटीके अहाँ हमर रखबै कतऽ। गाम में रखे छथिन तऽ ने करैला चाहे छैय। लंच धो लिहा और हुनका कहियो जे चलल हाँ।
आइ के छोरी सब ने सुनें छैय।
एने छै गाम घरके कामो बहुत रहै छै है छै न।
केकरो मेन्टलिटी छै लोक कहै छै कि गाँव घरमे बाहर ने जा सकै।
आ हमरा जे छै से गाँवमे जे कोनो पाबनि तिहार रहैया। जेहन काली पूजा सब तखने नीकलत। गाम में लोक दस गो रहैया। हाँ आरतीमे जाउ ओहिमे जाउ ओमे जाउ। कनी उत्साह रहे है उमंग रहे है बाकी मन। हमर बर्तन जमा भऽ रहल छै धोएते कखन से पते नहि। भगेलै। और।
ठीक छै।
हूँ।
उठजाउ।
अब अहाँके बौआ उठैया न।
उठ गलै
हुनकर फिक्स टाइम छैय उठाब के नै।
हल्ला केलखिन नै उठ रहल छै। त उ सब उठै छै न घरमे उ नै उठल रहै छै तऽ नीक नै लागल। सब
की भेलै ह भोरे भोर मोर्निंग वाक मे गेल छथिन
हू हूँ।
बच्चा अभी सोने दोना थोडी़ देरके बाद उठुगी न।
तऽ सुतले मे कहै छै।
ह अहाँ टी वी पर बजा रहल छियै नै गाना।
लैपटॉप पर।
अच्छा।
आरे हम कोनो गाना बजबय छिये हमरा पाँच सेकेंड भजेतै भइर दिन बॉक्स दबेब। ना कोन
एगो छोटका म्यूजिक वाला अबैइ छै हँ। से ओ राइख लिअ हरदम बजैत रह
हम नहि बोल एतय नहि। देखो न। कनियाँ बिजली कत ब ह अबाज ओ लाइट के पैसा ही नही बुझलखिन माँ
आ
ह
खाना त एके बजे ने बनेबय।
हँ
खाना एके बजे बनेबय? हँ खाना के फिक्स टाइमिंग अइ न? हँ हमर सभके तऽ बारह बजे मे बनैय छै। ओकर फिक्स टाइम खाना के बारह बजे बनेबै। बारह बजे बनेलहुँ तऽ भऽ जाइ छै। इ एलैथ खेलैथ फेर हम खा लेलेहुॅ भऽ गेल। और
इएह,
हँ
दुनिया के सबसँ खराब काज होइये हमरा हिसाब से मच्छरदानी लगेनाइ।
अहाँ सब मच्छरदानी लगा कऽ सुतै छियै?
हँ